हेलो हूँ। की करय छें हमर तऽ ठीक छैय तोहर बता?
हमरो ठीक ये।
अखने एलियै य आइ अथी छलय चतुर्दशी। मम्मी के ब्रत रहय ओकरे खुआ के एलियै ये।
चतुर्दशी छैय आइ।
तऽ परोठा हु हु। बस नाास्ता भेलै ये आ आइ रातिमे खिचैड़ बनेबै।
राति मे खिचैड़ बनेबही।
हमरा ओतऽ खिचैड़ बनय नै छैय दिनो के नहि बनय छैय लेकिन आइ पापा के कनि मोन अस्वस्थ छैय। परसू भोज भऽ गेलै ने कय बेर। तऽ पापा दू बेर गेलखिन तऽ कनि मोन भऽ गेल अस्वस्थ दिनो में पूरा चूड़ दही खेलखिन ह राातियो मे हल का खेनाय से अथी छैय बनलै।
हू हँ से तऽ भए जाय छैय।
ओ सांझे साढ़े आठ मे बनेबै नरम नरम चोखा।
अब नहिये उ कमे बनय छैय बौआ नहिये खाय छैय खिचैड़।
हमरो ओ तऽ नहि बनय छैय खिचैड़ नीके ने लो ककरो ओहेन पप्पेके मेन पसन्द नहि छैन्ह लेकिन आइ हुनका अपन मजबूरी मे खाय पड़तनि।
हमरो तऽ छैय रोटी छैय कनि बनले छैय भुजिया बनबऽ के छैय तऽ ओहो कनि लेटेसँ बनतै।
अच्छा अहाँ तऽ भुजिया
रोटी मम्मी बनेने छलय तऽ ओ बचि गेल छैय तऽ नहि बनबऽ पड़तै।
अच्छा
आ छत पर।
छत पर बड़ नीक हावा छैय आ एखन हम छते पर एलियै ये।
हम तऽ पंखा वाला हवा खाय छी छत कत स हमरा तऽ अहिये ने जे जायब।
अच्छा पंखा मे छैं। नीक हावा आबै छैय छत पर। अरे अंह ऐसा गाना दो। आओर सब कही?
आओर सभ चलिये रहल छैय।
आउ नइ तऽ ककोजी सब राति मे एथिन्ह दस बजे के बादे।
काल्हि की आइ?
नहि नहि आइ आबि जेथिन्ह कियेकि छैय कमे दूर ने। तऽ ओत सब सुूत तूत के वियाह काल्हि छियै। लेकिन आइ ओकर सोति सबमे अथी होय छैय कुमरम होय छैय।
ओ अच्छा सेहो होय छैय। से हम वीडियो देखने छलियै ओ आशीष के। हमरा लागल जेना ई कुमरम सन के छैय हमरा हँ हँ हम आशीषके वीडियो देखलियै। हँ हँ ओ लागै छलै जेना कुमरमे तुमरमे रहय।
सोइत सबमे होय छैय बियाहे मे कुमरम।
अच्छा से होय छैय। तऽ उपनयनोमे कुमरम होइत हेतै ने।
हँ उपनयन में तऽ होइते छै, अ शोइत सबमें बियाह में मेन कुमरम रहैत छै।
आर जे हो, लेकिन किछु विध सोलखन सन के होइ छै।
हैय सोलकने छै, आर ओ सब सोल। खाली कहल ब्राह्मण छै सोलकन पुरे।
बहुते विध सोलकने से मिलै छै, ताहि दुआरे कहलहु हें।
हँ बहुत सोलकन सनके मिलैं, सब कहितो सएह छै।
लड़का लाबै लए नहि जाइ छै ओकरे सबमें, अपना सबमे लड़का लाबै ल जाइ छै न।
लाबै लाय न हां, जाइ छै वैह त।
हूं।
सोलकन सन के तऽ छैए या, दिन में वियाह।
तऽ हुनकर सबके नैहर। आशीषके नानी गाँव जे भेलै से ओतय की छैहे सोतिवला।
हँ ओसभ सोचते छथिन।
अच्छा।
तऽ पूरा सोइते, पता छौ सोइत में मतलब लड़का जे अबै छै बि्य। करा ने तऽ केस कटा क।
हँ से तऽ पता अइ। हँ पत्ता अइ। वो वला विध, लोग ओतो तैयार होइया ओ उलटे केस कटा ले छै। ठीक।
वएह तऽ गजब छै। अपना सबमे एहन कोनो छै। ह दीदी सबके सेहो भेल छलनि हे ओहो सब सोइत रहथिन। हँ तऽ ओहो सब सोइत छलै। इ न आयल रहथिन राइत केश कटा क।
हँ देखने रहियै हम।
बांकी हमरा, हमरा सबके नहि हेतौ सोइत। पप्पा के नहि पसन्द छै सोइत। नानीगाँव तऽ हमर कोइलख।
कोइलख।
कोइलक देवी त। तै बगल मंगरौनी।
मगरौनी।
ताय ने तूरते जाउ, तूरते आबि जाउ।
हँ हँ।
तैं ककाजी कहलखिन जे ओतऽ रहब तऽ। तबो न करब तऽ कम से कम एतऽ आबिऽ भरि राइत। सुइत रहब, कल्हि चइल जैब। कोइलख के न। कत्तके, कोइलख के भद्रकाली।
कोइलखे में ने कोकलाक्षी भगवती छथिन।
भई, कोकलाक्षी तऽ नाम हम पहिल पर सुनि रहल छियै।
अरे कोइलख में हमर मीनू दीदी छै ओकर सासुर छै।
हां। भद्रकाली तऽ सुनने छियै मन्दिर से भऽ सकैैय। हँ हँ से भ सकैये कोइलख पर कोकलाक्षी क के।
तहन नाम हेतै, किय तऽ ओ वर्ल्ड फेमस छथिन हम सुनै छियै।
बहुत -बहुत फेमस, बहुत फेमस।
हँ हँ तऽ हुनके नाम हेथिन तहन।
हमरा तऽ ओतऽ बड नीक लगैया, जाय छीयै ओतऽ तऽ बहुत-बहुत शान्ति जकाँ लागैत रहै। मस्त बहुत-बहुत नीक लागे छै, पूरा मतलब अथी छै ग्राउंड जकाँ छै। आर नीक लगै छै, बहुत नीक जगह छै।
ह नीक लगैत छै, सुन्दर मतलब मंदिर सब सुन्दर लगैत रहैत छै, अपन एके दुर्गा स्थान के। स्पेसे नहि छै, मंदिर एहन सुन्दर बना देने छै स्पेस छैये नहि तऽ की हेतै तखन तऽ ओ। लगै छै, बाद बाँकी दोसर जगह मंदिर जाइ त स्पेस रहै छै तऽ नीक लग छै।
नीक लगै छै, उएह स्पेस रहै छै सही। उ चचाजी सब एलखिन लगैये।
आबि गेलखिन।
चचाजी सब हँ।
छोटका वला हँ, अखने गाड़ी गेलौह अइ बाटे। हमरा ईजोत बुझायल छले, हमरा पीछा बाटे गेलियै तखन तऽ तोरे आंगना के गाड़ी जाय-अबै छै। पिछा वाटे खाली।
हँ तऽ अथी छै न, काल्हि कुल छै ने ओकर सबके। आ की छलै, पातरि छलैय, मतलब चाचीेये के कबुला कैल, कबुला वाला पातरि। कर रहै ताहि दुआरे।
अच्छा ह।
भोरे- भोरे एलखिन हे, अखन एलखिन।
हँ तऽ ठीके छै अपन, हँ रइव छलियै तऽ अपन चलि गेलखिन ठीके छै।
तै दुआरे।
ह सएह सब छै। बाँकी हमसभ पूरा दिन घर पर रहू बैसल, कतहु नहि जाय छियै आ। बाप रौ बाप, नानीयों गाम में, नानीयों गाम में केओ नहि रहै छै।
आब हमरो सबके वएह भऽ गेल छै, आब नानीयो गांव नइ। आब कहां कतहु जाइ छियै।
कतौ नहि जाउ भरि दिन, लेकिन कत्तो-कत्तौ जेबाक चाही। लेकिन जाय ने छीयै, अलग बात देखी मतलब हमरा घर। की रूल छै, जे मतलब केओ कतौ गेल ओना तऽ मम्मी सब जाते रहे छै कतौ ने कतौ त ह। हमर शिक्षा छुटि जाइ छै, बाँकी सब। भइ जाइ छै, सब चलि जाइ छै, हमरा सबके। पता छौ, पूरा फेमस हम सब भए गेल छीयै, पूरा दीदी और मस। इम्हर नानी-गाम सब जगह की इ दुनू न जेतै, कियाकि न जेते कियाकि। घर के फेर की करते, आ पपा सब रह। तऽ खेनाइ के देतै, मम्मी सब जेते एक आदमी तऽ भाय तीनों आदमी जेतै। तऽ ओ सब अपन तीनू गेल, फेर इम्हर कहियो अखलेशो चलि गेल। तऽ ताहि दुआरे ने एखन मूड़न भेल रहै दीदी ओतऽ तऽ कहै छै। ई जे एकरा दुनू के ने फेर छोड़ देबै। हरदम ओ सब स्पेशल, पता छौ हमरा सब के स्पेशल कहि देतौ कतौ की छै। ठिके तऽ की, ई नै जे घर के सम्हारऽ लगिहँ। आबि अइहेँ, तऽ हमसब बे बेग छुटि जाइ छै। कत्तौ नै ये कत्तौ नै ये।
मतलब हमर मामी पहिले नैहर रहै छलखिन हँ। कहैक अर्थ हुनका जॉब छलनि हँ। तऽ आबो जॉब छैन्हेँ तऽ आब तऽ जे तीमन कत्तऽ सऽ?
अच्छा!
आर की कहै छै? पहिले हमर मौसीके बेटी सब रहै छलै ओतऽ। तऽ नानी गाँव बुझाय छलै। नीक लऽगै छलै जायमे ने। बहीनसभ रहतै तऽ नीक लऽगै छै जायमे। आ-आ ओसभ ओतऽ छै नैत, आ मामी चैल एलखिन जॉब पर। त मतलब स्कूल। दुनू बच्चाक् चलि जेत्तै अपन स्कूल। ओ सब पोलस्टार में पढ़ै छै, चइल अबै छै पोलस्टार। मामा जी के अपन ऑनलाइन जॉब रहै छनि तऽ, नानी गाँव जाकऽ करबै की?
की करबै तहन? सही बात छै लोक नै
कोनो बाते नै, हँ ओइ टाइम मे अगर बहिन सब रहै छलै तऽ मोन लागै छलै। नाना पा छलखिन्। आब तऽ नानो पा नै छथिन से बात। हऽअ कोनो बाते नहि।
आइसे भरि दिन घरपर बैसल रहू।
हँ।
एतबो जरूरी नै।
आ नानी गाँंव जाइ छी तऽ, कनी उच्चैठ गेलहुँ से रऽहैयै।
अच्छा उच्चैठ भगवती हुँ।
हँ ओत्तसऽ लऽगे छै ने। नानी गाँव गेलहुँ तऽ उच्चैठ फिक्स रहै छै। मने उच्चैठ तऽ बड्ड बेर गेल छी। की बहूत बेर। किया तऽ ओ लऽगे छै ओतऽसँ। तऽ गेबे केलहुँ। ऐ बेर फिक्से रहै छै। नानी गाँव अगर गेलौँ त एक बेर उच्चैठ जेब्बै।
से आइ हमरा काल्हि हमरा पता छौ? एहन भयंकर चुट्टी कटलकौ जे पूरा पैर फुला देन्नीश।
बड़ेको नऽ छुट्टी कैर लेलको।
प्रीतर गाछ मे गेल रहियै न अथी साँझ देबऽ ले। एहेन भयंकर कटलकौ, ठेहुन पर कटलक ए और पैर तक फूलेने ये निच्चाँ।
ओह हम तऽ रहियै जे कहिया? दौ दिन भऽ गेलै खसि पड़ल रहियै। पैर मे फेर चोट लागल रहै। साइडवला अङ्गुलीमे कटि गेल रहै पूरा। ओँ की कहै छै? अपने कऽल परसँ आगाँ निकललियै तऽ। पैर मुड़ा गेलै। तो कटि गेलै अङ्गुली, अङ्गुली कटि गेलै पूरा तऽ ओइमे हेंडी काल्हि ज लगलै से अक्खन तक उखड़लैैये नै लगले छै। आ हमरा हैइये कक्खन ने उख खाइड़ दिये। आब दस दिन भऽ गेलै लेकिन ओ ऊखरै नहि छल। छोइड़ देने छियै।
तऽ ऊ ओइमे सटले छै एखन तक?
हँ हेंडी प्लास्ट सटले छै। उखड़लैये नहि पैर सऽ। घाव खत् छुटि जाइ छै तऽ अपने उखैड़ जाइ छै। पता नइये नै उखड़ै छै एखन तक। ऐके मतलब जे एखन घाव हेब्बे करतै। ने आब नै दुखाइ छै, आब ओकरा चाहै छियै हम उखाड़ि देबै।
हँ उखाड़ि के ऊपर तेल लगा देबही अथी गरम कऽ के।
हँ, शुरू मे गरमे तेल देने रहैये लेकिन बहुत रहय मतलब पानि तानि देल छलै पूरा अथी खुजली खुजली जेकां अंगुरी। भऽ गेल छलैये तहि दुआरे जल्दी जल्दी काम करा दैय छियै ओइ मे पानि नहि पड़तै। तहिया तऽ बार बार पैर पर तऽ बार बार पानि पड़ै छैय ने।
हँ सही बात। सेह सब छैय आइ तऽ लागैये पानियों पड़तै की। बिजली चमकै छैय।
बिजली तऽ रोजे चमकैत रहैत छैय। ओते ओते बिजली चमैक के चलि गेलै।
तैयो आय हाँ नहि पता चलै छैय हम त घरे मे रहै छियै।
हँ
सना चमकै छियै आय बढ़िआँ जेकां ओना पड़ै कि नहि पड़ै पानि।
तऽ
आइ आइ हमरा सभके मोटर नहि चललौ आइ पानि चला चला कऽ नहेलियैय।
एतऽ आइ हमरो सभके मोटर के वैह हालत छलै कियेकि तऽ वोल्टेजे नहि छलै।
नहि चलैये। अच्छा सभके नहि चललै आइ कि पापा के भेलैन्ह जे मोटर खराब भऽ गेलै।
जे उठि के ला। एना हम लेट सँ उठितौ हँ एना हम सात बजे से पहिले तऽ किन्हों नहि उठतियै सवेरे उठवा